फिर विषय वणविनाशिक पर गप्प करय चाहैत छी कल्हि हम पर्यावरण पर एकटा डॉक्युमेंट्री देखलीह तखन में तखन से मन मे बहुत चिन्ता
भैल आ छै नमस्कार सब ठीक छै ई वास्तवमे बहुत चिन्तन जनक आ महत्वपूर्ण विषय छै जंगली कटाई के प्रभाव केवल लोकपात नहि बल्कि हमर सप पूरा जीवन पर भरि रहल छै
बिल्कुल कतेश तेजीमे वन साफ कयल जा रहल अछि ई देखे हम सोचे लगली जे एहन लूख कटत कटत तऽ भविष्यमे धरतिके स्थिति होत एकर चुनौती आ दुष्परिणाम कथक पैघ छै
सही कहलियै वन केवल लकड़ी ना ही देैत छै ई धरतीक फेफड़ा छै असली प्रश्न ई छै जे विकासीक नाम पर जे हमसब जंगल नष्ट करि देबह तब शुद्ध हवा पानी सभ सन्तुलन मौसम कटत से भितर
जखन जंगल तेजी से कटट छै तखन वर्षा समय पर नहि होइत छै गर्मी बढ़त जाइत छै आ पर्यावरणिक संतुलन बिगट लगल छै
गामे या शहर सबमे मौसमिक अनश्चितता बढ़ी या सुखाड़ समस्या यही कारण मे बाढ़ देखाइत रहल छै लूखि जड़ी माटी के पेखर रखल छै जे कटला से माटिक कटाव सही बढ़ि गेल छै
कलही हम पढ़त छलियै जे बन सड़क उद्योग बढ़त आबादीके आवाज लेल जंगलीक बलि
बेल
जा रहल छै बहुत लोक एकरा आर्थिक विकासिक रूपमे देख छथि ई
आ ई मुद्दा इतनाक कयल जा रहल छै हम परिवारणिक कीमत पर विकास करब ते आ विकास स्थायी नहि नहि भै छै विनाशकारी बढ़ी आ प्रदूषण सबटा कएय क पानी फेरी देखैत छै
ग्रामीण क्षेत्रे ग्रामीण क्षेत्रेमे सेहो देखल रहल छै जे खेती ठीक जमीन बेरबाल लेल व इंधनानीक लेल लोक आसपास वन कटि रहल छथि छै एहि कारण गमक पर्यावरण सेहो प्रवृति भए रहल छै
सही बात जे गामे एलपी जी गैस और ऊर्जा जेको वेलकिपिकी साधन उपयोग बढ़त तऽ लकड़ी पर निर्भरता कम होत जंगल बचित सकत
सही बात जे गाँवमे ए कलहि समाचार मे सुनलियै जंगल कटला से जंगली जानवर सबक उजड़ी रहल छै ओ सब आम गाम शहर दिश दिशा आबि रहल छै जहिमे मानव पशु संघर्ष
जेै व्यवस्था लेल बहुत पैगड़ा छै कत भी दुर्भल पशु पक्षी आ जड़ी बूटी समाप्त भए रहल छथि भरत वनवेशाक संग कठोर नियम बनायब बनी अनिवार्य छै
हमरा लागत जे सकारात्मक संग संग आम जन भागीदारीसे सेहो आवश्यक छै जतबा बसी लोक अपने पूर्व त्यौहार वा जन्मदिन ओकर लागैत आतेक जल्दी स्थिति सुधर
अवश्य तखन बताउ राम अहाँके अनुसारे वन व विषय समय प्रभाव हमरा दैनिक जीवन या व्यवस्था कोनो पड़ैत छै प्रभाव स्वस्थ पर पड़ैत छै जखन रुख कम होइत छै तखन आब ऑक्सीजन कमी या प्रदूषण बढ़ै जाइत छै जमीन मे संसाक बीमक बढ़ि रहल छै
बिलकुल सही कहले उचित योजना काला कानून जन आन्दोलन माध्यमिकसँ हमसभ अपना धरती के करसे हरियर भरियर बना सकैत छै
हमरा लगा छै जे छात्र छात्र हँ अवश्य तखन बताउ राम अहंकार अनुसार वसिक सबस पैघ प्रभाव हमर दैनिक जीवन या सथ्य पर कोन पड़ैत छै हमरा अनुसार वनोवनाशिक सभ पे एक प्रभाव स पर पड़ैत छै जखिन दखिन रुख कमी या प्रदूषण बढ़ि आ जे छै जाहिसँ संसार बीमक बढ़ि रहल छै
बिलकुल यही कारण जल या जंगलिक संरचना एक जरूरी छै अन्य भविष्यमे कम कतबो पैघ संकट उत्पन्न भए सकैत छै
यही कारण जल जंगलिक संरचना एक संग जरूरी छै नैय तऽ भविष्य केतक पैघ संकट उत्पादन भ्रमण छै
हँ प्रकृतिक हमेशा एक दूसरे से जुड़ल जाइत छै एहि कारण दीर्घन कालिक या दू रदर्शि योजना बहुत आवश्यक छै
बरहा दियौ थोरा सा बिलकुल यही कारण प्रतेक नागरिक के आप जिम्मेदरी बुझबाक चाही आरुख भेजबाक जिलहाल जागरूक रहबक चाही
बहुत सही बात कहलियै जे य योजना आसही दिशामे प्रयास जारी रहल तब हम सब अपना सम्पादना के देशक सब पर एक शक्ति बन सकेैत देखब
अवश्य एहि विषय पर उतके चर्चा करब ओतिक नहि बात सीखल लेल भेट एहिका बातचीत बहुत जनीधिक रहल बहुत सही बात कहली जे सही योजना आ सही दिशा प्रयास करब पढ़ा दिया सभ
प्रकृति हमेशा एक दूसरे से जुड़ल होइ छै एहि कारण दीर्घकालीन य दूरदर्शी योजना चना बहुत आवश्यक छै
बहुत सही बात कहलियै जे यै सही योजना दिशा मे प्रयास जारी रहल छैे तब हम अपना वन सम्पदा के दशक सभे पे शक्ति बना सकत देखब तय विषय पर जतेक चर्चा करब ओतेक नई बात भेटत एहिका बातचीत बहुत जनवर्धक रहलक हम विचार करी के प्रकृतिक हमेशा एक दूसरे से जुड़ल होइत छै एहि कारण दीर्घ कालीन या दूरदर्शी परियोजना बहुत आवश्यक छै
यही सही योजना दिशा से प्रयास जरि रहल तब हमस अपना से वन संबधक के दशक से सहीे शक्ति बना सकत बहुत नीक चर्चा भेल मुदा वन विनाश जलवी प्रत ए भविष्य जीव जन्तु सभ पर एखनो बहुत कुछ ए करबाक बाकी छै
जे सही योजना सही दिशा प्रयास जारी रहल छै तब हम अपना वन सम्पत्ति के दशक से शक्ति बना सकल छै आ यहि विषय पर जतेक चर्चा ओतक नई बात सीखल रहि भेटल से जे हमरो यही सही प्रतीक्षा रहक आ यहि चर्चा बहुत उपयोगी रहल आ वही विषय पर रखलहुँ बहुत कुछ सीखबाक बकी छै
एहि के चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रहल छौ इसपर इसपर विचार कर बहुत महत्वपूर्ण बहुत नीक चार्चा भई मुदा वन बिना जल प्रडुयश निर्माण बाकी छै अवश्य